ठीक छै अहाँ अपन कहियौ।
हमरो बड नीक छै, की सब करै छियै।
नहि कुछो छत पर बैठल छलिए, ठंडा-ठंडा हवा ल रहल छी।
ए अच्छा-अच्छा की हाल चाल छै गाम के
ठीके-ठाक छै, गांव के हाल चाल की कहूं, अकेले गाँंव मे मोनो नहि लगै छै।
मोन हँ-हँ ई तऽ बात छै, मोन तऽ हमरो नहि लागै छै एहिठाम बैठल छियै। ऐल छियै कनी मामाजी ओहिठाम। बैठल छियै, की करियै किछोक बताउ ने नया विशेष
कि नया विशेष रहतै की काम से ऐल
नहि कोई नहि छथिन, कय हमर मामा के बेटा छै तऽ हुनके ओहिठाम ऐल छियै तऽ बैठल छी।
तब तब तऽ मौज मस्ती भऽ रहल हैत ओम्हर।
हॉं-हॉं मौज-मस्ती तऽ होइ छै, आराम से बैठल छियै।
तब भऽ गेलै नाश्ता पानि।
नहि एखन आब हेतै उहें तऽ सोचै छियै, कथी नाश्ता करिय कथी पानी करिय ना नाश त छै ने, पानी छै, न दिशा पटानी छै।
की कऽ सकै छियै?
कह तऽ कुछो नहि सकैत छियै। की करियए अहय बताउ, हूं। ए कहाँ, केकरा साथे जेबे, कोई छैये नहि ने ठाम। रहितै तऽ कोनो बातो नहि, मोनो नहि लागै छै एखन।
तब की करै छलहु हेँ एखन।
एखन तऽ किछो नहि करैत छलै, एखन तऽ बस बैठल छलियैए, तऽ अहाँ कहलियै कि फोन करैत छी, तऽ करू। चलू बातचीत कनि भऽ जाइ, बीच -बीच मे बातो होना जरूरी छै ने।
हॉं बात भेनाइ तऽ जरूरी छैहे।
अहाँके तऽ पते छै कि मौका तऽ नहि मिलै छै आब। पहिले जेन तऽ बात नहि रहलै, ह जेन्ना- जेन्ना हबा आबै छै तऽ कनि सब तऽ अथिे भऽ जाइ छै, व्यस्ते भऽ जाइ छियै, आ
हॉं, आइ काल्हि सभ व्यस्ते रहै छै, अपन काम काजमे लागल रहल।
कथी करतै, काम काज तऽ करऽ पड़तै ने, ओए पड़ तऽ जिन्दगी छै, नहि काम काज करबऽ पढ़ाइ लिखाइ करबै तऽ, कोइ तऽ पूछे तूछे वला छै ने, आबके जमानामे। ओ बउ जमा गे जाहिमे आराम से घर पे बैठल छीयै, खेती बाड़ी के लिए, आ खाना के लिए सु त्र रहल लियए।
सही बात छै, ओ जमाना गेलै, आइ -काल्हि सभ अपन काममे बिजी रहैए, की कऽ सकै छियै?
मत देख, नहि देखी भाइ, नहि देखी सब, नहि म नहि- नहि देख, नहि देखी। नई देखी, नहि देखी, नहि देखि। नहि देखी भााय, कुछो नहि कर रहल छी, हमर कॉपी- तॉपी देखे छै। कहै छै, नहि देखी भाय, नहि देखी।
कॉपी में कछ खास लिख
देख दे न दूए नहि कुछो, खास उस ने लिखल रह छै, ओइमे पढ़ाई- लिखाई वला देखे छी, हम कहे हम नहि पढ़ै छियै, हम नहि देखिय, जबरदस्ती के देख नहि नहि गुप्त चीज तऽ नहि लिखल छै, नहि लिखल छै, नहि- नहि आ बनेबै हमस मिलके।
अहीं सभ मिल कऽ बनबै छियै?
हँ, दू आदमी छियै, आइ एलियै तब देखै छियै, कथी बनेबै, देखै छियै। कि हेतै, नहि हेतै, हऽ।
तऽ ठीक!
हँं सब ठीके छै, और कथी कहलियै? रउ बइह, ई सब तऽ हमर देख के हंसे छै, कॉपी -उपी पर लिखल -लिखल। अरे की कहिय, हम सब, बताउ अहाँ? ग काँपी पर हम लिने छल, कंट्रोल या इमोशनह, देख के कहै छैे भाय, तू इमोशन देख कंट्रोल करबीही हसै छै। अरे नहि देखी ने भाय, नहि देखी, नहि देख, ई कॉपी हमर खोल के देखे छै, नहि लिखल छै‌ भाय, ओहिमे कुछो। कथी देखबी?
तब और सब सुनैयौ।
और सब सब बढ़ियाँ छै, कनि सोचे छै, की बनबै खााय लए, कुछो बताउ ने?
खााय लए खायमे तऽ बहुत चीज छै अहाँके की पसन्द अइ आब अहाँ अपना हिसाबसँ बनेबै न।
हँ ओहो बात छै कि देखै छियै कथी बनेबै कथी नइ बनेबै।
हम कोनो चीज के हम कोनो चीज के नाम बतायब उ अहाँकेँ नै नीक। लागत तऽ उ थोड़े बनेबै अहाँ।
तऽ एक बार तैयो कुछो कहू न कथी बनेबै हमर तऽ कुछो बुझाइते नइ छै कि हँ ई सोचबै कि ई खेबै ओ। खेबै कुछो नै बुझाइया यौ ना कुछो अथी। सब्जीेये तऽ देख पड़तै नइ कीछ नइ छै आब कहु न कुछो कहू न बिना सब्जीेय के कुछो नै बनै छै। कि कुछो बना लेबै खा लेबै।
कुछो बना सकै छी जे मन होइय से।
हूँ त देखै छियै कथी बनेबै। और सभ बताउ अहाँ की हाल चाल छै अप अहाँके कनिआँके बाल बच्चा सब।
बाल बच्चा सब ठीके छै।
ठीक छै । हमरा तऽ देखै छियै हमरा तऽ की बताउ हमर तऽ लगले रहैय एम्हरसँ उम्हर। एगो छै एगोसँ बतियाइ छीयै ओहो अथी चारि दिनमे एक बार रिप्लाइ द दै छै।
अच्छा अखने हम नाम लिखेली अखने हम अपन बच्चा। के नाम लिखेलियै।
कथीन लिखबा देलियै।
हँ नाम लिखबेलिय आब जाइ छै किछ दिन सँ।
नइ नइ हमरो बियाह होइय बाला ये तऽ ओ सोचलियै कहीँ। अखैन तक कोनो प्लान नइ छै लेकिन सोचै छियै देखै छियै।
हँ हँ कल कऽ लिय अरामसब। कोनो दिक्कत नइ छै बरातीमे तऽ जेबे करबै हमसब।
जैबे करबै लेकिन। डर उहे बात के छै न कि पहाड़ से नै फे फेक दै कोइ नै कोइ नीला ड्रममे राखि दै ओकरे तऽ दिक्कत छै।
हँ आइ काल्हि कोनो भरोसा नहि कखन की भऽ जाय।
लेकिन ई बात छै कि लव मैरेज छै न छै कम से कम से कम अथी सात आठ दस सालके रिलेशन। शिप तक कोइ दिक्कत ओइमे तऽ नै छै। अरेंज मैरेज रहिते तऽ बड्ड दिक्कत छै आइ काल्हि अरेंज मैरेजमे बहुत दिक्कत होइ छै।
बहुत बढ़िआँ बात अइ प्रेम विवाह आठ दस सालके।
तब प्रेमे विवाह से तऽ सभ हेतय न नहि तऽ फेर अहाँके तऽ पते या की हा की हेतै। देखबे करै छियै अथी न्यूज चैनल सभ पर आबैत रहैत छै न्यूज।
हँ आइ काल्हि तऽ सभ कोइ प्रेमे विवाह करैमे दिलचस्पी रखैए आब।
हँ तऽ ओहिमे ठीके छै न कि हँ आब हँ ठीक छै अहाँके जे कनियाँ ओकरा अहाँ चिन्है छीय दस आठ। दस साल से। बहुत जरूरी छै बहुत जरूरी आर ओ ओ। उपरसँ ऊपरसे हमर सबके तऽ जाइतो एके छै तऽ आओर कथी दिक्कत।
कोनो दिक्कते नहि छै तब तऽ एक नम्बर। जाइत अइ अपन घरो वला सब कोई कुछो नहि कहतै अरामसँ। तब बिआह भऽ जायत।
ओना तऽ हम जाति पातिमे भरोसा नहि राखैय छियै लेकिन तैयो। कनि पता अइ न समाज सभके की हाल छै समाज तऽ कहतै नइ -नइ- नइ- नइ अप। अपन जातिमे नहि केलकै ई तऽ बड्ड गलत बात छै। आ समाजके समझै समाज अबह।
समझा सकैय।
के समझा सकै छैय आ समाज ई नै देखै छैय कि भाय ओकर घर मे हेतै तऽ फेर आ बाँकी समाज जे कहतै से- अब समाज के सोच बदलअ पड़तै नऽ? आय हमर घर मे होय छैय कैल्ह ओकर घर मे हेतैय तऽ सब समाजके सोच बदैल जेतैय तऽ कतेक नीक भऽ जेतैय सबकुछ।
उएह नऽ समाज अपन सोच बदलबे नै करऽ चाहै छैय। की कऽ सकै छियै आब समाजके हिसाबसँ ढलय पड़ै छै अपना ओर।
हूँ अद- आब कथि कहियै आब समाजे पर भरोसा नै समाज तऽ हमर सबके पेट नै पालतै करबै तऽ हमे सबके नऽ। समाज पे देखबै तऽ समाज सबके ने करऽ पड़ैत छै इग्नोर करऽ पड़ै छै।
तब की सोचलियै कतऽसँ बियह करबै?
तऽ करबै। अपन दियाद देखै छै गामे से करबै नऽ गामके थोड़ी छोड़ सकै छियै अपन जड़ जे छै जड़के नै ने छोड़बै।
सही बात छै गाँवके छोड़बाको नै चाही। नीको लगै छै गाँव सँ सब कोय केलक बिआह बहुत आदमी सब एल। एक दोसरसँ मिलल बहुत नीक लगै छै।
उएह नऽ घर परिवारके सब अपन -अपन सदस्य सब रहतै तऽ और निक लैगतै नऽ?
हँ जते लोक आबए ओते नीक बात।
ओते नीक बात छै कि। नै तऽ ककरो मोनमे फेर ई तऽ हैतै ने कि हमरा नै बजेलक हमरा नै बजेलक।
तब दहेजो सब लऽ रहल छी की?
नैय- नैय हम सब दहेज पता या आहाँ सबके तऽ पते हे हम सब दहेज उहेज पर तऽ विश्वास नै राखै छियै।
हँ बहुत नीक बात रखबाको नै चाही दहेज सबसे बेकार चीज होय छै।
बहुत बेक- केए चीज होय छै यौ की बताउ जब सामने वाली आहाँके -आहाँके जे अथि येहे। ओ आगेवला घरवाला सब आहाँके अपन बेटी दैय ये तऽ और आहाँके कथी चाही ओहिसँ बड़का चीज कुछो हेेएत?
कोनो चीज नै छै बड़का एहिसँ।
किछो बड़का चीज नै छै तऽ लोक कथिलेए दहेज लै छै आय कैल्ह तऽ देखै छै दहेजे के चक्कर मे सब के ककरो मैर दै छै कैट दै छै फेक दै छै।
सब काम भऽ रहल छै उएह दहेजे के चक्कर मे केकरो मैर देलक। कुछो कऽ देलक तलाक लऽ लेलक।
उएहे नऽ सबसे बेकार चीज चीज। अच्छा भेलै अपना सब ई सबमे विश्वासे नै राखै छि नीक छै नऽ।
हँ अपन सबके नीक अइ जे- दहेजवला प्रथा नै चैल रहल अइ सबसँ नीक अपने सब छी।
बहुत नीक छै बहुत नीक देखबै आहाँ आय कैल्ह तऽ सब लै छै आब। आ सबसे ज्यादे ब्राह्मण सब ओकर सबके देखने छियै?
आय कैल्ह तऽ दहेज के लोभ में लोग बियाह करऽ लगलेै।
ओहिेये के लोभे मे बियाह करै छै आहाँने देखने छियै कि हँं दहेज मे फोर्च्युनर दै छै स कार्पियो दै छै तऽ भैग जेतै ओकरा सँ एकर सँ बियाह करबौ एकरासँ बियाह करबौ।
हँ ओहि दुआरे मैर भऽ रहल छै जे नीक दहेज दिये ओकरे से बियाह। कहली मोन रहेए नै रहेए कोनो मतलबे नै मोनसँ।
हँ ओय सँ मतलबे नै छै और देखने छियै हम जे- कान वला करबेलियै येए।
कान छे देलियै की-
नै देखलियै स्नप में स्टोरी में स्टोरी यो तऽ लगेने छेलियै हम।
नय देखलौहें हम्म।
देखियौ ने स्नैप, नय खोललियै हमरऽ अहाँ स बातो भेल छलै स्नैप पेने आय।
भेल रहै शायद ध्यान नय देने हेबै हम।
स्टोरी नय देखने छलियै अहाँ हम्मर?
स्टोरी नय देखने रहौं शैद
इंस्टा पर।
नय शैद नय देखने रहौ। देख लेबै जखन फुरसत मिलतै तऽ
अहाँके हैट गेलै तऽ हम, भेज देब ओन्ना। करबा लेने छलियै हमूँ करबा लेलियै यौ। काइले करब, प एह कुछो पैइसा नय लागत सब अपने आदमी छथिन ने।
अच्छा अच्छा दोस्तसभ अइछ, अहाँके अथी करयवला?
हँ मतलब दोस्ते- दोस्ते छै।
बढ़ियां बात अय आराम स फ्री मे भऽ गेल सबकुछ।
हुं, नय -नय आब कुछ्छो नय चाही। आब देखै छियै कथी एत्तय कथी नहि एत्तय।
तब अहाँ मैथिलीमे फकरा -उकरा जनै छीयै कि नय?
फकरा हँ, फकरा कनि मनि जानै छियै, ओतबो नय जानै छियै कनि मनि।
सुनबियौ एक- दूगो फकड़ा
सुनाउ अहाँ सुनाउ ने ए-एकोटा सुनाउ अहाँ।
हम सुनाउ?
हँ एगो सुनाउ, एगो
बापके नाम साग -पात पूतक के नाम परोड़।
अरे रे रे ई तऽ बड्ड पुरान भऽ गेलै।
पुरान भऽ गेलै? बाप -बाप करै कुटान किसान, बेटाके नाम दुर्गा दत्त।
अ नय -नय ई नय भेल, इ नय भेल।
हमरा तऽ यादो नय पैड़ रहल यै आब कोनो फकरा एखन तऽ- ध्यानमे नय आइब रहल अइ, अहाँके कुछ आइब रहल अइ तऽ सुनाउ।
ध्यानमे तऽ हमरो नय आइब रहल यै, आब देख पड़तै, सोच पड़तै, कनि सोच -विचार कर पड़तै। एत्ते तऽ नय याद रहै छै ने?
हँ, और घरमे सब कोइ ठीक- ठाक?
हँ घर मे सब ठीक छै। अहाँ बताउ अहाँके हाल चाल? एगो हम- मैथिली मे हम एगो शायरी अहाँके सुनाबय छी।
हँ हँ सुनाउ, जरूर जरूर।
दूर आसमान मे हम्मर एगो चांद छलै, जे जे केकरो -अ-जे कहीं बादल ओत्ते बादल, नय फेर स सुना दय, देखियौ दूर कहीं आसमान में हमर एग्गो चाद छलय, जे बादल आबे पर ओकरा में ढैक गेलय।
और हम इन्तजार केलियै बादल के हटय लय आ ज-जबतक बादल, बादल हटलय, देखलियै हमर चाँद केकरो और भऽ गेलै।
बहुत नीक, बहुत नीक। दिल के छू जाय वाला शायरी रहै अहाँके बहुत मजा ऐल।
मजा ऐलने, औरो सभ बहुते छै यौ, कनि सुनैब ने कनि जे एक जगह लिखऽपड़तै, लिख के सुनैब। ओना तऽ याद तऽ ध्यान तऽ नय रहै छै।
हँ हँ सोइच के आराम सँ सोइच विचारि कऽ लिखू। फेर कखनो फुरसत मिलत तऽ सुनेएब इहेए सबमे तऽ मजा अबै छै सुनै मे।
हँ जरूर सुनेएब जरूर सुनेएब जरूर सुनेएब। शायरी सब तऽ सु-बनेबै। हँ सब ठीक छै सब ठीक छै अहां बताउ नऽ।
कोन क्लास मे पढ़ै छै भाइ।
एगो तऽ दस मा मे भाय दसमा मे बहिन नऽमा मे।
तब कोन स्कुल सँ पढ़ि रहल छै?
जे हे जै स्कुल मे छलै हे उहे स्कुल से।
की नाम रहै स्कुल के?
रोजी चाइल्ड छलैए रोजी चाइल्ड स्कुल एहिठाम बंगलागढ़ मे नै नै नै बाइक से भोर मे छोड़ि दै छियै हमही। अप्पन गाड़ी छै तऽ की दिक्कत हँ हँ। हँ गाड़ी छै तऽ कथी दिक्कत छै गाड़ी रहै छै तऽ कोनो दिक्कत